ऐ की हाल बच्चा?
ठीक छै गै अपन कही। छत पर एलहुं हँ नेटवर्क दुआरे, आवाज जाय छौ हमर।
हँ एखन आबै छौ आवाज की करै छलही बैसल छलही।
सुतल छलहुँ हेँ व्रत केने छी, देहमे दम नै लगैये।
काविया की करै छै।
ओकरा दुआरे नुका के एलहुं हें छत पर
ओ तगन गेन्दग ब मा सुतल छलखुन ध्यान तऽ पंखा बन्द कब भऽ हेतनि
हम छत पर आयल छी गै।
तखन औरो कही, आइ तऽ सहल हेमे।
हमरा लागै छौ।
कहलियौ आय तऽ सहल हेमे।
हँ, हमर आवाज जाइ छौ?
हेलो।
हेलो।
हेलो।
हँ कहि ने गै कुछ आवाजे ने आबै छौ।
आब हम छत पर एलियौ तैयो आवाज नहि जाइ छौ।
आब आवाज कनि कनि आबै छै।
एते काल नै जाइ
आइ तऽ, नै आइ सहल छें।
देह मे दम नैह लगैय।
सहल छी तहूँ सहल छें?
ऐं गै।
बजही न।
कहलियौ रूक जौ ओतऽ जा देखै छियै आबाज आब आबै छौ?
आ-आ-आब तोरे कटै छौ पेट्रोल जगह पर जाही।
आब अबाज जाइ छौ?
हँ।
कहलियौ आब से आइ सहल छै मे।
हँ सहल छी।
गेल छेलहीं पूजा करै लए तोहर माँ तऽ गेल छेलखुन हमरे सब सङ्गे?
पैइन तते हुअ लगलै नेै देखली।
आ तू नै गेल छेलहीं?
नैय हम छेलियै घरेमे पूजा केलियै।
हमरा भेल कि केहन देखै।
तोहर आवाज कअटै छौ नेटवर्क जगह पर जो नै दे बौ दु थापर।
से देबें दू थापर।
अबाज नै अबै छौ क्लियर? अवाज क्लियर नै अबै छौ?
ओ गै ओ फ्रेश नै ओते फ़्रेस नै।
से किये नै आबै छौ आवाज फ्रेश आब जाइ छौ?
आब जाइ छौ।
हँ आब आबै छौ। तहन की करै छी की करै छें तहन आय रैत मे खेबही नऽ?
हँ रैत मे खेबै आरबा अरबैन।
कहलियो जे रैत में खेबहि नऽ?
हँ गै नै जाइ छौ अवाज?
कहै छै हम कह छै जे कनि खुशबू सँ बात कऽ लै छियै।
हँ तुलसी कतऽ छौ?
तहन के अखन छत पर एलही से?
छते पर तऽ छियै रौदमे बैसल रौदो लगैया।
गै ओते फ्रेश आवाज नै आबेै छै आबे तऽ छौ लेकिन कैट- कैट कऽ आबै छौ।
हेलो आब जाइ छौ?
आहाँ सबके ठिक छौ?
आब नै जाइ छौ अवाज?
हँ जखन कहलियै आबै छौ अवाज तखन एले।
आच्छा
हँ काव्या ठीक अइ ऊँ?
हेलो
ऐं गे की सब फलहार केलें?
अवाज एकदम नै आबै छौ क्लियर।
अच्छा जे चिनिया बादाम आनने छलियौ ओहे?
हँ, सबूदाना, चिनियाँ बदाम सैऽह सब फलहार कैऽल थोड़े न होइ छै?
लो, हाँ हम हमरा भेल की जे ओ अपने काल्हे तऽ अपने दुन टा गेल छलै तखने तऽ अनने छलै चिनयाॅं बदाम।
हँ।
आ तकन किदैन तऽ कहै छै? ओ नै चरबत त अखन पिमैंऽ त बोखारे लाइग जेतौ। लरबा तैंइ पीने हॉं तऽ तकन राईत में फेर खेबहीं ना?
हँ राईत में खेबै। हेलो।
ओ ठीक छौ? आ तोरा बाबो पूजा छै, आग त बड़ काच रहतौ घर मां फेर, दीप तीप दै से
हँ, फेर इम्हर खेनाइ बनतै, फेर परसादी बनतै।
गीत-तीत एतै, फेर काँज सब करू, फेर ओहो बनाउ, ओहो बनय में त साँझे भजाके देत तो पाँच छ बजे, पाँच त बाजै चै, सातो बायज जेतौ राइत।
नाॅ बाइज जेतौ तऽ
तकर बाद जाकऽ देतौ, आ अपन जखन कूड़ी लगतै तखने देतौ। हमर तऽ बाबा के तनि कहै छियै, नैय खेथिन तऽ बाबा न तऽ खाना बनेलिय हैऽ। अखने स चरहा देलियै, अखन झूमनी भुजिया बुजलियै, फेर दाइल बनेबै, फेर अलूसना बनेबै। फेर रोटी बनेबै, फेर तन रोटी जखन खेत ती तखन फेर मोना फलहार बने, फेर जोति अनून करतै। तऽन फेर मीट बनबाकऽ छै, एते काज करबाक छिय।
हम बाबा तऽ नैय खेतिन, बाबा कऽ ऑपरेशन भेले राइ, तऽ बाबा मीट केना खेथिन? तैंऽ दुआरे ईट अपना सब न मनेबै, हम पप्पा सा-संध्या खेबै।
अपने टा गप्प धेंने छीइ, कि दोसरो गप्प सुनबीहीं?
बाबा कहलखिन हैंऽ दाईल बनबै लैऽ, झुम उमनी भुजिया, अलुसं रोटी बनबै लैऽ, मॉन फेर किछ फलहार सबुरदाना जाहैइ, किछ चिनीयाॅं बदाम जाहैइ, आलू क भुजिया जाहे दूध, केरा पप्पा अन, केरा तऽ माॅं नैय खेतै सेब-तेब अन तिन पप्पा।
हँ।
सैहैऽ भऽ जाइ छै बड़ दिक्कत
हमर आवाज जाइ छौ?
हँ। तकऽ बाद जाकऽ केहेन त कहै छै? हमहुँ कहलियै कि जे खुशबू स बात कऽ लै छी। जे के कह नैय केलक तैऽ दुआरे।
तुलसी कतऽ छौ? तुलसी कतऽ छौ? तुलसी आइ काइल्ह कतऽ रहैयाऽ से समझ में नैय अबैयाऽ। तुलसी भेटों घाट नैय दै याऽ। हांऽओ।
आ तकऽ बाद न-नैय गेलहीं न? अच्छा जैइहैंऽ न अगला सब दिन सबेरे
हँ, ऐगले सोम कऽ जेबै।
दाय अंसुवा कतय छौ पटने मे नै?
हां पटना मे छै।
हां कहला आब जखन तऽ अ जन्मे दिन मे कहलै अंसु ऐत अगर नअ अगस्त के जन्मदिन हे ते तऽ आब कम्मे दिन छै। आय बीस तारीक भाईए गेलै,
त हेगे अंसुवो सोमवारी करै छो?
नै ओ सब सोमवारी करै छै पूर्णिमा बला। ओकरा सके सासुरमे पूर्णिमा बला होय छै नै तऽ ओ पूर्णिमा बला सोमवारी करै छै।
बड लो ई लोग कि दन नै कहै अपने में ब्राह्मणै सबटा ज संक्रेत वला केलके हें ओना उनतीस तारीख पूर्णिमा करतै सब।
जकरा जखन मोन होय छै तहन करय छै, दुनू-दुनू महादेवे के व्रत छीयैन कियो सक्रेत करल कैलक कियो पूर्णिमाके कैलक
मलेमा तै पूर्णिमा सब लेट भऽ गेलै तऽ पूर्णिमा सबके तऽ कहिया नै भऽ गेल हते शुरू। आ ई अपना सब सक्रैत के तऽ बादे मे शुरू होय छलै पूर्णिमा बला सबके पहिने
हां तै ऐ ऐ दु ऐ दुआरे भऽ गेलै ऐ बेर मलेमास दुआरे मलेमास दुआरे छै नै से आ पन्द्रा दिना आगा पीछा भऽ गेलै मलेमास दुआरे हां मलेमास दुआरे भ गेलै नै तऽ ओहना हेते पहिने पूर्णिमा वाली के होयते तहन स्क्रेत वाली के होय छलै यै।
हां से ते
हां तै ए बेर ए बेर मलेमास पैड़ गेलै नै तऽ मलेमास पड़ै छै तऽ ओयमे पन्द्रा दिन आगाँ पीछा भऽ जाए छै सब। पचीस
मने पन्द्रा दिन के आगा पीछा भऽ जाए छै।
हां फेर मलेमास ए बेर नै रहितै तऽ फेर पहिने पूर्णिमा वाली के होएते तकर बाद सक्रेत वाली के होएते।
अस्त हां‌ ओते से इहो भ गेलै हे यै पूर्णिमा के बाद जे अगला पन्द्रा दिन ओहो हेतो। पंचमीयौ सोमे दिन तोहर मां कहलैथ की आय संगे संगे तोहर मां विक्रम मां ऐब गेल छलखिन तऽ कहलै की जे के देखय छै अगलाा पन्द्रा दिन बड्ड भीड़ रहतै तऽ कमो भीड़ ऐछ छै अगिला पन्द्रा दिन तऽ पूजो नै हेत कैल एते भीड़ रहत किछ पुछै ओहे दिन पैंचमी पैंचमियौ रहत आ पूर्णीमो के बालि क के अगला ई आठम दिन के बाद पन्द्रम दिनका बाद शुरू हेतै।
हमरा तै रातै रात हमरा मौसी फोन केलकै की कहलकै की जे नै तू नै ई बला ब ई बला सोमवारी छोड़ दही अ ओ पूर्णिया वला सोमवारी करहिए से परसादी खा लीहे हम कहलियै नै नै बाबु महादेवके व्रत से जादा पैघ मौस थोड़े नै छै। हम कहलिए जे चीज शुरू केने छियै उहै नै शुरू रहतै पूर्णिमा बला कियै करबै जब पूर्णिमा बला हम कैबे नै केलिए यै तऽ पूर्णिमा बला कियै करबै सक्रेते बला करबै नै।
कन तऽ कहलियै की नैय
नैय तऽ हमर मौसियो राइत में फोन केने रै छोटकी मौसी तऽ कहै छेलै लेकिन हम कहलियै नैय। जे शुरु केने छी ओकरे अंत करै के छै ने आब ई फेर स शुरू केलौं सकरैत तऽ फेर कहलियै पूर्णिमा नैय ठीक होइ छै न आं।
करब।
हँ नैय सक रैत वला हम करै छियै तऽ सकरैते वला करबै न। हँ सकरैतवला करै छेलियै तऽ सकरैतेवला केलियै। आँ?
हमर मौसी सब जे बाहर में माँ सब तऽ
हँ तऽ बेसी लोक बाहरमे न बेसी लोक तोरा ए सकरैत थोड़े मानै छै बेसी लोक तोरा इहै करतौ पूर्णिमा वला।
नीमे। कऽ करतौ आ सकरैत कऽ कम करतौ गाँंव कऽ लोक सब जादा सकरैते कऽ करै छै।
हूं हँ तऽ तहि दुआरे छै से तऽ तैं हम कहलियै नैय हम सकरै ते वला करब हम पूर
तऽ सकरैत वला कहै छी तैं न। आ लोक सब पूर्णि वला जै स शुरू करबीही सैहै करबीही। सब कही। आ अपना सब कऽ तऽ नैय आब इहो होइ छैय की न बड नीक भगवान कऽ महादेव कऽ जादा पूजा कर